हाथीलाल! ठीकु आयो? हा ॿियो ठीकु आहियो, हा हा छा पया कयो?
ए हींअर सुम्ही करे, उथी आयां। ॾींहुं जी नंढी सी झपकी वरती आहे।
अच्छा अऊं, ॿियो दीदी ॿारि छा कंदा तव तव्हांजा?
मुंहिंजो हिकु ॿारि बीबीए तो करे फाइनल ईयर। त आउं ॿियो मेडिकल में आहे, फाइनल हुनजो बि आहे।
अच्छा अच्छा। फाइनल हुननि जो बि आ, ठीकु आ ॿारि वधनि अॻिते। मेडिकल में त सुठी आ लाइन। ॿारि अॻिते वधनि, त मेडिकल में हो डॉक्टर ठवंदो?
हा
हा त सुठो आ न, ॿारि अॻते वधनि ईअं ई पढ़ी लिखी
हा ह पंहिंजे बिज़नेस में नथा वञंणु चाहिन अॼुकल्ह ॿारि।
नत्था वञंणु चाहिन, छोकी अॼुकल्ह हा, पढ़ावनि पढ़ाइनि में बि ॾाढो आहे। पढ़ायूं लिखायिन में बि ॾाढो कुछ आहे, त ॿारनि त उहो लॻे तो की, असां पढऊं- लिखऊं अॻिते वधऊं।
हा उ पंहिंजे पाणु- पाणु खे सैट कयूं, अॼुकल्ह ॿारनि खे धंधो नत्थो वणे।
हा धंधो नथो वणे, ओं पढ़ाईअ में न ॾाढो दिमाग खुली तो वञे ॿारनि जो, त ॾाढी सुठी ॻाल्ह आ की। ॿार पढ़णु में आहे। छोकी अॼुकल हा, अऊं उनखां पोइ वरी सुठी पढ़ाई थीं वञे ती। त ॿारि पाणु जॉब -वॉब बि करे थो त उहो भी सुठो आहे।
हा
हा हुनमें बि सुठी आहे, पेसो आहे सुठो। त घरु सुठा हलनि ता, न त धंधे वारे माणु खे थोडी टेंशन भी लॻे ती न?
हा धंधा कॾि थियनि ता, कॾि नत्था थियनि, हा।
इहे वॾी पढ़ाई लि
अऊं जॉब में फिक्स इन्कम हिननि खे मिलंदी आहे अॼु। कल ॿार हे त प्रैफर कनि।
हा माणु खे न शाहे की हाणे मतिलबु, इहे सुठियूं इन्कम ऐन। जीअं डॉक्टरी थी वई। या मतिलबु हो थिवयो, इंजीनियरिंग थी वई। इन्हनि में हुननि खे सुठी इन्कम थी मिले ख़ास। सीए ता ठहवनि त, उन्हनि में भी सुठो तो मिले। त ॿारनि खे न अॼुकल-अॼुकल पढ़ाईअ जो त ॾाढो थी वियो आ। ॾाढो जामु-जामु थी वियो आ। हा शोक करियूं भी कंतियुं, न असां वॾा ई काथे ता कयिऊं घरु जो कमु, पाणि खे- पाणि भी असां घरु में एॾो कम नथा करे सघ सॻऊं, माइयूं लॻिल ऐन, अऊं अन लॻंदो आ की, हे सिखी वठूऊं-हो सिखी वठूऊं। अॼुकल एॾा सुठा- सुठा सुठा स्किल्स अची विया आहिन, त लॻंदो आ। हा त लॻंदो आ, तेखां असां भी इअं सिखऊं, अऊं थोड़ो सो अॻते वधऊं। वधीक न त जेतिरो करे सघूऊं ओतिरो ॻते वधऊं, कमु त थींदा रहंदा ईअं लॻंदो आ, कमु थींदा रहंदा।
न कमु त नंढा नंढा कमनि, असां सुठो कमाईंदासं त माई आहिन न अॼुकल त।
हा इन जे करे लॻंदो आ, घरु तक हा लॻंदो आ, घरु जो कमु त थी वेंदो हा, त इन जे करे
कमाईंदासी त ॿ टे हज़ार, माइयूं खे ॾेई करे कमु कराए वठंदा आहियूं।
हा सुठो आ न, पाणु मा अॼुकल्ह पढ़ाईअ जो ॾाढो आ।
छोकिरियिन खे बि अॼुकल्ह, पंहिंजे पेरनि ते बिहारणु खपे।
हा ॿाएर माणु कनि तां न, शोकिरियूं कनि तियूं एम बीए कनि तियूं, सीए तियूं कनि, सीए थियूं ठहनि ऐं उन जे अलावा
तंहिं कोई स्पोर्ट्स में आहे।
हा। पढ़ाईअ जो त ॾाढी वैल्यू आ अॼुकल पढ़ाई जेको न करे त उह अ ॾाढी परेशानी आ उनजे लाइ जेको माण्हू पढ़ियल काने पढ़ियल लिखियलु काने त हुनजे लाइ ॾाढी अॻते दिक़त आ। त मतलब जेको पढ़ियल लिखियल आहे हाणे छोकरा मुंहिंजो भी छोकरो आहे। करे तो, यारहें में खयों थईं मैथ्स। त अॻते कंदो पेपर वेपर ॾींदो ॿिया चए पियो। सुठी कोचिंग खपे या छा। पहिरी थोडी थो वञे परेशानी पर पो वरी दिक़त थिए थी पैसो लॻाइणो थो पए पो वरी हा। हा पो सेट था थी वञनि त पोइ पंहिंजो कमाइन था।
हा।
टेंशन ख़तम न त वरी हिन ई त हा न त ईअं आ न की भई अन हिन धंधे वारो माण्हु आ धंधो हले थो नथो हले ऐं धंधो भी हर कंहिंजो कंहिंजो सेट आहे। हा। हर कंहिंजो, हा हेठ मथे ॾाढो थींदो आ हा।
जीअं अॼकल्ह ऑनलाइन धं सभिनि धंधे खे अध करे छॾिया आए। माण्हू वधीकतर ऑनलाइन शॉपिंग कन ता।
वधीक ऐं उनमें बि पढ़ाई आहे न उहो बि ॿार पढ़ियल आहे ब कॉम या एम कॉम पढ़ियल आ तॾीं हो ऑनलाइन जो ब सिखी तो सघे घट पढ़ियल जे ॿार त किथे थो सिख सिखी सघे, मतलब जेको बि हुजे पढ़ाई
हा त मुंहिंजे चवण जो मतिलब आ अॼुकल धंधन में बि ऑनलाइन घट करे छॾियो आहे।
हा ऑफलाइन घट तो हा ऑफलाइन घट थो थिए। ऑनलाइन वधीक थो थिए पियो हा न हा।
उहो ई मां चवां
हा उहो त आहे हा उहो त आहे हा।
ऐं पढ़ियल हूंदो आए त हुनखे फिक्स इनकम त मिलंदी मिलंदी जित
हा हुनखे हा, फिक्स मिलंदी अऊं सुठी ई मिलंदी।
अऊं घुमण जो बि टाइम मिली वेंदो आहे।
हा इतवार आहे छंछरु आहे त माण्हू वञी थो सघे पियो ॿाहिरि। पढ़ियल लिखियल अॼुकल्ह पढ़ाईअ जी ॾाढी वैल्यू आ।
ॿारन खे रियेक्स वारी लाइफ वणंदी आये की काम भी पैसा कम कमायो ऐं ज़िंदगी बि जीओ पंहिंजी।
हा शाम जो अची वञ ऐं हिनमें छा हिकु टाइम आह हिकु टाइम आहे। अऊं धंदे वारे माण्हुन जो किथे आ टाइम? त सिंधियुन जो टाइम आ कोई? ॾहे बजे यारहें बजे वेंदास। ते रात जा यारहां ॿारहां हिक बजे सुम्हण रोटियूं बि
हूं तॾीं ॿियनि खे अज कल फिक्स टाइम वारी जॉब वार असां पंहिंजी ज़िंदगी बि जिऊं। पोइ हिते त घुमण वञू थोड़ो।
हा त उहो ई न वरी इतवार- छंछरु टाइम बि मिले थो त माण्हू पंहिंजो घुमी बि थो अचे ऐं सुठो बि थो लॻे की भई आहे न कम थिए, हा त इन जे करे न ऐं हूंअ धंधे वारो माण्हू अगर सुठो सेट आहे, वॾन पुरखन जो जेको त धंधो हलंदो रहंदो आह। वॾन जो, त उहा ॻाल्ह ॿी आहे की हल ठीक आहे पैसे ई कोई कमी न थींदी, पर तॾहिं बि पढ़ियल हुजे
हदो आहे हू होन
हा हा हा हा पर पढ़ियल लिखियल हूंदो न माण्हू त उहो केरु नंढो ॿार बि हूंदो त उहो मतलबु पंहिंजे ॾाॾे यो बि खणंदो धंधो। त अॻते वधी वेंदो, छोकि हू पढ़ियलु लिखियलु आहे त हुनखे काई परेशानी न वेंदी त इनजे करे पढ़ाई ॾाढी ज़रूरी आहे। छोकिरियुन खे बि पढ़ाइण ॾाढो ज़रूरी आहे। इन जे करे न पहिरीं चवंदा हुया से पहिरियों हलंदो हुयो असांजे सिंधियुन में पहाको की भई या‌ न छोकिरियिन खे पढ़ाईंदा लिखाईंदासे त उहे सुठो पढ़ंदियूं अॻते अॻते शादी सुठी थींदनि। पो वरी ॿारन खे पढ़ाईंदियूं- लिखाईंदियूं, हाणे चवनि थियूं असां न कंदासींव।
हाणे चवंदियूं आहिनि असां बी कम कंदासीं। हाणे च हाणे लॻंदो आह कि भई इअं न पहिरियें पढ़ाईंदा न हुआसीं वरी जॾहिं हाँ वरी जॾहिं असां वॾा थियासें त माउर पीउर ईअं चवंदा हुया कि भई हन पढ़ियल लिखियल आहे ॿारु, त पंहिंजे ॿारन खे पढ़ाईंदो। ऐं हाणे इहो नथो हले, हाणे असां चवंदा आहियूं की शादियूं त रहियूं पोइ पहिरियों हीअ पेहिंजे पेरनि ते बीहे, पाण पढ़े लिखे हा हा पढ़े लिखे त पहांजे पेर ते बीहे, पोइ शादियूं वादियूं त पोइ जी ॻाल्हि आहे ज़मानो अॻत्
न न सची ॻाल्हि आहे। ऐं थियण बि खपे सभी छोकिरियुनि खे। पंहिंजे पेरन ते, समय जो पतो न पवंदो आहे न कॾहिं कहिड़ो समय- कॾहिं कहिड़ो समय।
हा शो तां जा न कि ख्यल छोकिरी ॿारु आहे जेको, चाहे छोकिरो हुजे चाहे छोकिरी हुजे को पढ़ियल लिखियल आहे हुन जो दिमाग़ु हुन हिसाब सां हलंदो आहे हुन जे हिसाब सां सुठो सुठो हलंदो आहे उहो धीरे- धीरे सिखी- सिखी दिमाग़ु हुनजो तेज़ थी वेंदो आहे। पोइ कोई बि कमु उहो करे न, त उन कम में हुनखे परेशानी न थी वञे पई। की भई आहे न हे हीअं आ हे हूंअ। हो तुरंत में सिखी थो वञे
न डिसीज़न पावर सुठो थी वेंदो आहे हुननि जो, की कुझु बि कम करण में डिसीज़न झटि खणी वठंदा आहिनि। मुंझंदा न आहिनि कंहिं बि ॻाल्हि में कंहिं बि ॻाल्हि में ई मुझंदा न आहिनि जेको पढ़े लि कई ॿारु थींदा आहिनि न त मुझी वेंदा आहिनि न ही कम कीअं कयूं हो।
हा हा जेको घटि पढ़ियल आहे न उहो मुंझी थो वञे बैंक में वे पो या किथे बि, डाक्टरीअ में
डॉक्टर वटि वेंदो, बैंक में वेंदो त गाल्हाइण में हिचिकंदा आहिनि। ऐं ईअं पढ़े लिखियल त ईअं कॉन्फिडेंस सां ॻाल्हाईंदा आहिनि न ॿार।
उह कोन फिडेंस सां ॻाल्हाईंदा आहिनि, छोकी हुन खे हेर पयल आहे न सभिनि सां ॻाल्हाइण जी त इन्हनि जे करे अकाउं कोन्फिडेंस में अची वेंदा आहिनि।
हा हम्
ॿियो ॿुधायो
सभु बढ़िया
तहां घणा पढ़ियल आहियो दीदी?
मां ग्रेजुएशन कयो।
अच्छा त किथां कयव।
मां कानपुर जी आहियां न कानपुर मां कयो हो। मां रहंदी जय सावरा मुंहिंजा जयपुर में आहिनि मां जयपुर में आहियां। अऊं पेका मुंहिंजा कानपुर में आहिनि।
हा हा पेका तहां जा कानपुर में आहे। अच्छा
हा त मां त तॾहिं नॉर्मल ग्रेजुएशन कयो, कंप्यूटर कोर्स कयो हुन टाइम
हा त, उहो बि हुन टाइम ॾाढो हूंदो हुयो।
हा कंप्यू
की भई पढियल लिखियल छोकरी ग्रेजुएशन थसि, वरी कंप्यूटर जो कमु सिखियल आ।
हा- हा, ऐं थोङो टीचिंग- वीचिंग बि कंदी हुअमि पहिंरिंयों मां।
हा पहले ईअं थींदो आ, पहले असां पहले असां कंदा आहियूं, टीचिंग- वीचिंग।
हा नंढे ॿारनि खे पाढ़णो
हा नंढा ॿार, हा ट्यूशनियूं ट्यूशनियूं हा स्कूल हा मां बि कयो आहे, ईअं कॉलेज में मां बि हुयमि तॾहिं खां ई मां कम थी कयां पई ॿारनि खे पढ़ाइण यो
हा असां पंहिंजे टाइम बि कयो हो इअं त भई थोड़ो घणो यानि की फालतू टाइम न ख़र्च कजे। कंहिंमें- कंहिंमें बिज़ी रहिजे त मन ईधर- उधर भटकंदो न आहे। मां पाण बि ईअं ई हुयमि पहिरिये।
हा न
पोइ शादी खां पोइ न कयो।
हा न माण्हू बिज़ी रहे न, विंदरियल रहंदो आहे न माण्हू। त सही थींदो आहे, हेॾे होॾे कुछ न सोचींदो आहे माण्हू फालतू न त मन ओॾे वॼी वेंदो आहे कि अरे हिननि सां हिन मूंखे ईअं न कयो आई धनग कई आई हिनन मूंखे राम राम न कई हुई इन में ई असांजी ॼायफुनि जी, हा
और हा असांखे पंहिंजे शरीर जो बि ॾाढो ध्या ध्यानु रखणो खपे, योगा वॉक ज़रूर करणु खपे इन खां असांजो बि दिमाग़ एक्टिव रहंदो आहे, थोड़ी वडी उमरि थींदी आहे त घर घर में न ॾींहं सॼो बिताइजे।
सही ॻाल्हि आ। वॾापे में न हलचल ज़रूरी आह।
हा। न पंहिंजे लाइ टाइम कढिजे अगरि। पंहिंजे लाइ टाइम न कढंदा आहियूं। असां ख़ुशि न रहंदा आहियूं। जीअं पंहिंजे लाइ घर सां वॉक ते वञण खपे। थोरो गार्डन आसे पासे हुजे त।
हा।
त इन खां माण्हू ख़ुशि रहंदो आ। घर में बि ख़ुशि ख़ुशि कमु कंदो आ। मुंहिंजो त भई नियम आहे वॉक ते बि वेंदी आहियां। योगा बि कंदी आहियां।
अच्छा। हे त तव्हां ॾाढो सुठो था कयो। हा। त इहो त कमु ॾाढो सुठो था कयो तव्हां।
हा। अच्छा। जेकियू घर में, हा। हर लेडीस खे करणो थो खपे।
हा। हर लेडीस खे कणो खपे न त शरीर वेहिजी था वञनि। हाणे मां जीअं। नथी कयां पई। मां पहले छा ऑफ़िस वेंदी हुयमि।
हा।
हा। त न करे सघंदी हुयमि। त मतलब। करण ई पाण खे बि न लॻंदो आ न। हाणे लॻंदो आ। रोटी वोटी ठाहे झट झटि वञु। टाइम ते। त, त, पेटु वेट निकिरी आयो आ न। पेट् निकिरी आयो आ। ॾाढो सुठो लॻंदो आ। हा।
न कंदी आहियां न मूंखे लॻंदो आहे। अॼु मुंहिंजो कुझु कमु हिकु रहिजी वियो आहे भाई। हिकु कमु मुंहिंजो रहिजी वियो आहे।